हेलो हँ ठीक ह कहे अ अहाँ ठीक
ठीक अयछ हम ठीक छी। बौआ सबकेन छी? हमु ठीक।
बौउ सब सब ठीक है?
तब की सब भए रहल छै एहि बेर काली पूजा मे ओह सब ठीक तब काली पूजा में की सब भऽ रहल अछि?
आब काली पूजामे देखियौ की होइया आब काली पूजामे जायब तखन ने नहि जायब तखन तऽ कोनो बाते ने।
ब छै। आवाज दऽ रहल छथि तऽ अथी कऽ लेब कनि काली पूजामे।
जी
हँ कनि आबि रहल अछि अहाँके
अच्छा
तसँ तब कहियो तब कतऽ कतऽ पैसा छी। साइड मे कतौ बैसल छी की पूजा त्योहार सब साइड में बैसे छी। ई घ मतलब बीचे में बैसल छी।
नहि नहि एखन भी च बैसल छी।
बीचे मे तब समाचार कहियौ काली पूजा मे की सब भऽ रहल छै?
ह अच्छा
जी काली पूजा मे की सब भऽ रहल अछि? बजबे नहि करै छ कनि बजबो करियौ ने।
बजे तऽ ठ काली पूजा पूजा होइयहिले बुझिते छियै दीपावली होइया। दीपावली से पहिले धनतेरस होैया। धनतेरस में अहाँ के सबटा समामान लोक के जे होइ छै से सोना के चाँदी। के झाड़ू खरीद लेलक जे लोक के मोन भेल से खरीद लेलक। आर तकर बाद अहाँके इम्हर तकर बाद क दीपावली भऽ गेल दीपावली मे दीपक दीप जरेलक सब हेलो।